हँ की समाचार छै
हाल चाल तऽ सब ठीके छै अहाँ अपन कहल जाउ अहाँके की समाचार छै
हमरो सभ नीके छै अहाँके लड्डू पसन्द छै बेसनके
हँ हमरा तऽ बेसन के लड्डू बड़ नीक लागे छै सोचले रहली कि अगर हमरा बेसन के लड्डू बनाबे आ आबैत तऽ हम डेली डेली बना क खेती लेकिन हमरा बनाबे नहि आबेले
अच्छा हमरो ने बेसनके लड्डू बड्ड नीक लागै छै अहाँके घीमे बेसनके लड्डू केना लगै छै
हमे बड़ नीक लागै छ
आओर सभ अहाँके दालि खायमे नीक लागैत छै
आहँ की कह दी
अहाँके दालि खायमे नीक लागै छै पसन्द आबै छै दालि
हँ बड़ नीक लागैत छै आओर सब अहके की क खानमे भेल बा
हँ सबब ईी बताउ अहाँके सब तऽ भइए रहल छै काम धन्धा सब अहाँके तऽ कहलहु काम धन्धा भऽ गेल
हँ हम तऽ सारा काम भ गेल अहाँके सान भ गेल
हँ हमर तऽ काम धन्धा कथी भेलै हे अभी तऽ हम खाना खेलियै हए अभी तऽ हमर सब काम धधा स पड़ले छै की कहू अहाँ से एतेक काम धन्धा भऽ जाइ छै ने अथी ठीक है अहाँ अपन बतैयौ मह कलेज के छुट्टी भऽ गेल
त हमरा कॉलेज के छुट्टी नहि भेल लेकिन कले परसोले भेल भग जाइ अहाँके कॉलेज को छुट्टी
हँ हमर तऽ कॉलेजके छुट्टी कमे भऽ गेल आब तऽ हमर कॉलेज ने बीस पच्चीस दिनमे खुलबो करत अहाँके कॉलेजके छुट्टी अभी नहि भेल छै
नहि हमर तऽ अ नहि भेल छै लेकिन किछु दिन बाद हो जाइ तऽ हमर बड़ लम्बा छुट्टी छै अहाँके कत एकके दिनके छुट्टी भेल होइ ने
हँ से तऽ अहाँ सहिए कहैत छियै लेकिन की कहू अहाँसँ ई गर्मीके दिनमे ने घरोमे त आदमी बोरे होइ छै बैठ के एते गर्मी पड़े छै छै ने ऊपर से एते लाइट कटे छै की कहू अहाँ कने लाइट रहै छै कि नहि
लाइट के बात अह कहली तऽ हमरा क तैो नहि रहे छै आबे छै बार बार मेंटे मेंटे कटे छै दिमागो खराब हो जाला
हँ से तऽ अहाँ सहिए कहै छियै
ह सब नीक छै अ अपन कहल जाउ
त हँ से तऽ अहाँ सहिए कहै छियै आओर सब बतैयौ आओर सभ ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अहाँके कथी कथी खाना पीनामे भएगा
पिनेमे हुए भात दालि इएह सब भला खा पी कहु अहाँ से आओर एने कारी तऽ हमर पढ़ाइओ लिखाइ भइए रहल छै लेकिन कॉलेज व खुलि जेतै ने तब ठीके रहतै पढ़य लिखयमे सभचीज एगो देखू ने अभी तऽ हम एकग्जाम देली हे सेमेस्टरके ओकर तऽ रिजल्ट अतै तभिए पता चलतै कतेक नम्बर अयलक हँ अहाँके एग्जाम भऽ गेल
नहि अभी तऽ हमर एग्जाम नहि भेल बा लेकिन जब कॉलेज के छुट्टी मिली आ जब ओ खुली तब हमर एग्जाम भेल होई जब हमर एग्जाम भेल हम तऽ सोचे तनि कैसे हम एग्जाम दू हम तऽ कछो पढ़ाइए नहि करले छी जब पढ़े बैठली तऽ लाइट भे कट जयाला आ लाइट नहि रहेला तऽ पढ़े के भी मन नहिए करेला लाइट के चक्करमे तऽ हमर पढ़ाइयो बर्बाद हो जाइ छै
से तऽ अहाँ सहिए कहै छियै आओरो अहाँके अहाँ ई गर्मीके मौसममे तरबूज खेलियए कि नहि
हम तऽ खैली ह गर्मी के मौसम मे तरबूजा आइसक्रीम पपीता इहे सब खाय मे ने नीक लागेला क कि गर्मी के दिन मे तऽ ठंडा ठंडा चीज खाय मे बड़ मजा आबेला आ तरबूजा आइस ्रम ई सब तऽ ठण्डा फल हो गेला अहाँ खैनेेब ते बूज
नहि हम तऽ पैसा गर्मीमे तले छ पहिनेे ने हमरा गाँवमे ने बड आबैत छलै ठेला त बेतर बुज एन ई गर्मी पे त देख खाइए नहि दै छै तरूज की कहू गर्मी तऽ सभके लागै छै ने कहीे चलते नहि आबै होतै लेकिन हमरा तरबूजा खायके बडड़ड मन करै छै लेकिन हम ई गर्मीमे खली ह ने अहाँ तरबूजाक के जूस पी ले छी
नहि हम तऽ तर पूजा करू कैयो नहि पी ले छी अहाँ पी ले छी
हँ हमरा तऽ समके याद छै हम एकबारसँ पी लै छी तरबूजकके दूध लेकिन अहाँ जे कहेब ने तरबूजा खायब ने तऽ बड़ नीके लागैत छै लेकिन ओकरा ओकरा जे बीज होइत छै ने करियक्का ओ हमरा बड़ खीस पड़त ओ बजबके देखके ओ मुँहमे पड़ि जायत ने तऽ हमरा ठीक नहि लागत ओकरा हम निकालि देब हटा देब आ काटि देब आ तब चम्मच से काँटा वालला चम्मच न होइ छै छै स भोगे खााय में तऽ बड्ड नीक क लागत हमे
हम अ अहाँ कहबौ गन्न जुस पीले छी
गन्नाके जूस बाप रे हमरा तऽ तइिको नहि नीक लागैत छै गन्नाके जूस अहाँके नीक लागैत छै हम तऽ एकबार ने जबरदस्ती पी लैत छलियै लेकिन हमरा तैको नीक नहि लागल गन्नाके जूस अहाँके नीक नठीक लागै छै की
हमहुँ तऽ कहैली कि हमहुँ गन्ना के जूस नहि पियली हमँ एके बार पी लेब गन्ना के जूस आज तक बचपन से लेके अभी तक एक बार जब गन्ना के जूस पीली तऽ ओतना खराबो नहि लागल ठीके ठाक लागल आ से पेटो एकदम ठंडा ठंडा हो जाय ला तऽ उ हमन के पिये के चाही उ स्वस्थ ला फायदेमन्द हो गेला लेकिन कुछ कुछ जो गन्ना हो गेला उ खराब हो गेला ओकर जस पिये से हानिकारक हो सकेला तऽ हम हमन के यान अहा के हमरा के चाहे कोनो लग के गन्ना जे पियए के होई तऽ देख के पिये के होई कि ई सरल गन्ना बा कि नीमन गन्ना बा क रोसी कहहिली
हँ अहाँ तऽ सहिए कहै छी हम अहाँ जे कहली ने हमरा गाँवमे ने आब तऽ ओतेक गन्नाके खेती नहि होइत छै लेकिन पहिले ने जब हम लड़का रहलियै ने तऽ बड खेती होय रहलै गन्नाके हमरा ऊख तऽ एहिसँ नीक लागै खायमे हमरा बडड़ नीक लागै ठीक छै लेकिन जे कहब केओ जूस तऽ हमरा त एको नीक नहि लगैत छै हमरा कने तऽ बड खेती भऽइत छलै गन्ना जाइ छै फेरो ओ ने मिीठ्ठा पेरा के आबैत छले तऽ मिी्ठा तऽ जे कहम तऽ ओ खीर उर मे काम चल जायत लेकिन आ फेर उहे गन्ना तऽ ओहो ठीके छलै अब ओतेक खेती नहि भऽ होइ छल हमरा कहने गन्ना ओन्ना अहाँकेने गन्नाके खेत छै
हँ हमरा कने तऽ पहिले गन्ने खेत रहलै लेकिन आब नहि छै जब हम दू तीन साल पहिले रहली छोट तब हमरा कने बहुत गन्नाके खेत
जब खतम न तऽ हम खूबे गाना खइली खूबे सारा तऽ हम य खा जाइली
हँ हमरा तऽ हमरो बचपनके यएाद ताजा भऽ गेल अहाँ कहियो उ झड़ पैर जे रहैत छै बढ़ि कहल जाइत छै गो अ की बोलैत छै पटरीके कातमे नहि रहैत छै झर बैड़ जे अपने से फड़ जाइ छै छोटी छोटी बड़ रहे छै उ अहाँ खैले छियै कहियो अहाँ के कैसन लागत अच्छा
हम तऽ कहली हम हमरो कोने बा उझड़बर के पेड़ अपने आप फर जााला लेकिन हम जब खैली ई तऽ हमरा टेस्टी न लागल तको अच्छा न लागल लेकिन लिन उहे मे एगो पैर हो गेलेला ऊन मने क ओकरा पेड़ रोपल जाल ठ बड़का बड़का उ केलक गोला गोला एकदम बड़का बड़का अगर ऊ खायम अहाँ त अहा कहेम क बड़ नीक लागल खाय में ऊ तऽ खाय में एतना टेस्टी लागेला कि जब पहले रहलक हमरा पास पेड़ अब ते न छै आब तऽ कटा गेल तऽ हमनी खूब जाइत गाछी वृक्ष मे आ उ बैर खूब खाइत खूब खाइत हम आ हमरा घर मे के लैड़का सब जा केहुआ खूब खाइत अच्छा ठीक बा अहाँ से बात करके बड़ नीक लागल अब कल्हे शाम के हम अहाँके जरूर फोन करब अहाँ से बात करे मे बड़ मजा आब ला
हँ ठीक छै हम अहाँसँ काल्हि बात करब ने तऽ हम अहाँकेँ बतायब जामनके बारेमे ठीक छै
ठीक